गोर लगैय छी भौजी
खुश रहू बढ़िआँ रहू की समाचार
ठीक छैय अपन
हमहुू ठीक छी बढ़िआँ छी।
आइ तअ एकादशी छल हेैत, ब्राह्मण खुएने हेब दूआदशी के
हँ हँ एकादसी तऽ केने छलहुँ हेँ ब्राह्मण खुएलहुँ हें
हँ की सब खुएलहुँ हें
कुएलो हैं दाइल चावल स अल्लु परोड़ के स सब्जी वएह तरुआ तरकारी
तऽ आइ भाते दाइल सभ खुएलिआ
हँ हँ भाते दाइल सब खुएलहुं हें
हँ
ओहाँ सब ग्रामी दही चीनी फिर जनेउ सुपारी
तऽ ब्राह्मणकेँ खुएलहुँ हेँ
ह्म्म पहिले स तऽ तबियत किछ पहिले स तऽ हेत ठीक नअ तबियत आब
हँ आब पहिलेसँ तऽ अइ सुधार धैर अप अपन कहियौ अपने ठीक रहैय छी आब
हँ हम ठीक छी बढ़िया छी
बढ़िआँ छी ने वेएहसभ तऽ छैय नहि भौज जी नहि केयल भेल किया तऽ छलए अहाँके एखन नया नया ऑपरेशन भेल दोसर अहाँके दबाइयो एखन चलैया तअ की एकादशी करब बड्ड पछताएया मोन जे सभ केलक हम नहि केलहुँ
कोनो बात नेय अगिला सालसँ नीक रहब तऽ अगिला सालसँ करब कोनो बात नेय। तहिना होइ छैय
तय न बड दिक्कत अइ भ एहि बेेर बड्ड पछतावा होइत छलए बडड़ड पछताइत छलहुँ हेँ जे नैय केलहुँ सभ केलक हम नहि केलहुँ एतेक नीक एकादशी छलैया निर्जला एकादशी छलैया।
हम्म पहिले तऽ सेहद छैय न की कऽ सकैय छियै पहिले सेहद ठीक हेत तअ अगिला सालसँ करब कोनो बात नहि छैय
शरीरे दुआरे तऽ नहि केलहुँ जे शरीर नीक रहत तहने सब सभटा नीक छे अपनो कहलखिन जे एहिबेर अहाँ नै करू आगा साल नीक रहब तऽ आगा साल करब। ई नैय छै जे फेर नै हेतै फेर हेतै नेय नीक रहब तहन आगा साल कऽ लेब।
हां और की अगला सालसँ करब कुनू नै छै, शरीरमे ऑपरेशन एहन भारी भेल हे।
ताहि दुआर ताहि। ताहि दुआरे नै केलहुँ अहाँके माइयो कने हयत।
हां हमर माओ केने छलखिन हे ओहो केने छलखिन ओहो ब्राह्मण नै खुएलखिन कहलखिन बौआ हमरा नै कयल हैत सभके एकादशी जाग छलै गाँवमे
तहि दुआरे
तैय दुआरे नै केलक ओ खाना नैय बनेलक।
तहन ब्राह्मण नैय खुएलथि।
नैय-नैय ओ गाय के सायद लऽ क खुएलक ए
ओ गायके ओ ओ अपन उसरैग कऽ अपन गायके दऽ देलखिन हे जे गायके खुआ दैय छै गाम घरमे सब एका सऽ करै छैय, यदि नै ब्राह्मण भेटै छै। तऽ जकरा भगवान एते उपायो नैय देने रहै छथिन खुआबऽ के तहन तऽ गाइयो के देने बड्ड धर्म
नै कऽ सकैत छलैय, लेकिन ओकरो तबियत ठीक नै रहै छै ने आ किओ छथिन ने पुतोहु सब एतेऽ ते एकोटा छथिन ने सब बाहर रहै छथिन।
तहिने तऽ बहरिया साउसके तऽ वएह हाले छैय।
हां तैय दुआरे नै केलखिन उसरेगेके गायके खुआ देलखिन बना सुना कऽ
बुझियौ खानामे अहाँके कि सभ बढ़िआँ बनबय अबै ये
खाना मे खायब अपना जान के तऽ नीक बनवबै छी बानकी के खाय बला पर छै, च्वाइस जे जकरा जे नीक लागैय। तहन हमर एकटा छथिन।
ननैदके लड़की हुनका हमरा हाथके करैलाके सब्जी बड्ड नीक लगै छनि।
बुझियौ तेहन बनबै छी।
हां आयल छलखिन ओ अपन ससुरालसँ तऽ हमरा कहलखिन एक दिन जे मामी अहाँ बहुत नीक बनबै छी, करैलाके सब्जी तऽ बन हां बनेलहुं एक दिन
तऽ ओहिमे कीसभ अहाँ दैय छियै से बड्ड नीक लगै छनि ओहि बच्चाके
उएहमे मसाला डालैय छियै, पहिले उबालै छियै।
उसैनियेके बनबै छियै की काँचे
नैय नैय उसैन कऽ बनबै छियै, उसैन कऽ हम पहिले तरि दै छियै। तेल मे ओकरा तैर कऽ तैय के बाद मसला भूजैय छियै, उएह सरिसो प्याज लहसुन, धनिया, मिर्ची सब मसल्ला तैयार कऽ कऽ ओकरा भूजैय छियै, तैय के बाद ओकरा मसलाक के भरै छियै।
ह
फेर बेसन, बेसन तैयार करै छी, फेर बेसनमे ओकरा तरै छी, तहन रस लगबैय छी, तैय के बाद सब्जीमे डालैय छी।
तऽ कथी रहैए खेसारीके घाटि की बादामके घाटि
बादाम के बादाम के घाटि रहै छैय।
बादामेके घाटि रहैय ये
हँ। तऽ फेर बेचारी एक दिन फोन कऽ कऽ कहलक जे मामी अहाँ हमरा एक दिन आरो बना के खुआएब अहां हाथ के करेला सब्जी बड्ड नीक बनैयैऽ हम कहलियै जरूर -जरूर- जरूर जरूर खुलाऐब। तऽ आब एक दिन बना कऽ फेर हुनका हम खुएबैन। तहन आब नीक लगतैन कि नय नीक लगतैन से तऽ आब हुनका ऊपर छैन।
अहाँ जे एकटा सब्जी सभटा मिलाके बनबैय छीयै ओ फेंट क सेहो सब्जी अहाँ हाथक तऽ हमरो बड्ड नीक लागैएऽ।
आब कहाँ बनबै छियै। कत्ते दिनसँ बनेबे नै करै छियै आब बनबैत -बनबैत थाइक जाइ छितऽ आब अपने नैऽ बना पबैत छी। आब बहुत कम बनै छै, ओहो सीजन पर नीक बनै छै।
जखन सीजन रहै छै आलू कोबी वला तख्खन कि परोर वलामें?
परोर वला में। आलू कोबी वलामे कटहर नै ने बढ़िआँ होइ छै।
हुं- ‌कटहरो दै छै डालनामे नै?
आलू, परोर, कटहर, कदीमा बैऽगन
तहन त छैहे, सबटा मिलाक बनबै छियै।
हँ। सभ चीज मिला क बनेलौं त नीक बनल सब्जी।
एक दिन हमरो सिखा देब केना क बनबै छियै।
जरूर -जरूर। बजेब एक दिन त जरूर हम सिख खा देब। कोनो दिक्-
हँ, त एक दिन ऐब हमरा की की अयमे सब्जीमे देबै सेसब हमरा कहि देब। ओइ अन्दाजसँ हिनका कहबैन सभटा स- तरकारी आइन देताऽ। तहन अहाँ हमरा देखा देब त हम बना लेब, तहन त दोसरो दिन हम अपन बनैएब।
ठीक छै, ठीक छै, पहिले तबियत खराब यै पहिले ठीक भ जैऽ नीक भऽ जैऽ तै- के बाद जरूर सिखा देबय।
किये तऽ होइऽयै कनी ओहने चीज सभ खाइ, जे कनी स्वादो लागत, नै तऽखेनाइ पर स त स्वादे हैइट गेल अइछ।
एं यै बौआ, अहाँ के ऑपरेशन जे भेलऽ त किओ ऐलो छलैथै या अहाँ अ-
दुूइए गोटा छलियैनहेँ कि, कियो बौओ ऐल छलैऽ?
हम अपना मेझली बेटीके बजेने छलिययैऽ।
आच्छा। छैथे कि चइल गेली?
नै एख्खन छै कहलियैयैऽ महीना लागऽ दे तहन चइल जइहेँ, किये त ओकरो छे अहांके ददिया साउस छै ने, ओ ददिया साउ साउस दुआरे ओ कतौउ नै जाइ छै। आ ससुर छथिन, साउस नै छै। बुजे- देल गेलै त साउसे तरमे धैर साउस नै छै, त की करबै?
बौआ भेलनिहें कि नै बौआ के?
हँ- एकटा छै बेटी छै।
अच्छा -अच्छा, बौआ छै बढ़िआँ?
हँ बच्चा बड्ड सुन्दर छय, बौआके अप्पन छै रहय छय, नीकसँ रहै छय। त रहैयैऽ त अप्पन खेलाइयैऽ त एम्हर त मैऽ कऽधऽ दै छै। खाना बनबै छै आ नै तहन त छैहे। नै त अबय छै ओकर नाना आ नाना पकड़ै छैय तहन ओ फेरके भात बनेलक कि रोटी बनेलक तहन जाकऽ बनबै छैय। बुझलियै। हँ भौजी की कहू बड्ड एखन दिक्कत अइछ एखन बड्ड परेशानी छी।
कोनो बात नै सबटा भगवान पर भरोसा करू सबटा ठीक भ जेतै।
कहलियै जे ओकरो छैय छोड़ऽ वला नै छैय मैझली बेटीके घर से की करबै अहूँकेँ कनी -कनी अहाँकेँ जदि कऽ देब तहन त ओकरा विदा कऽ देबै आ जदि नै करब तहन त की करबै जहिना तहिना हैत तहन त हम अपने करब।
की करबै बौआ जहन बेटीके बियाह भ जाइ छैय त अपने घर जरूरी रहै छैय। माइका जे छैय माइ कामे कुनो दिक्कतो रहै छैय त लोक बेटी नै जल्दी जाइ छैय लेक किन ससुरालमे जरूरी छैय जे ससुरालमे रहैए पड़ै छैय। आ जहन सासू माँ नै छै तहन त की कऽ सकै छियै।
ओहि दुआरे। ओही दुआरे कहलियै जे नय विदा कऽ देबै कहै छैय जे अपन घर जेहन भरल पूरल रहे अपना सासुर जेहन चिन्है तेहन नीक। बुझलियै। आइब जाइ छैथ लऽगमे भौज छैथ त कखनो आइब जाइ छैथ कखनो बहिन अय त आइब जाइए। बुझलियै त घूरैत फिरैत सब आबे आइब जाय छैय मौसमे तेहन गर्मी केहन छैय केने रहै छैय। जे तेहन रौद रहय छैय जे सबके एलो मे बड़ दिक्कत त होइ छैय। बड्ड गरमी अय बड्ड रहै छैय गर्मी।
बर्षा नै होइया से।
कहाँ नै होइए पाइन ताइन किछ नै होइए। पाइन होइतै तखन त कनि मौसम ठंडा कऽ दैतै धैर पाइन होइते नै छैय।
गर्मी त गाँवोमे बौआ बड्ड छैय बड गर्मी छैय। भोर खनिके भ जाइ छैय बारिश आ तयके बाद फेर अतेक गर्मी भ जाइ छैय जे की कहू।
बड्ड गर्मी बड्ड गर्मी स त बड्ड परेशान रहै छी। अपने अबैय छथिन त छाँछ लऽ कऽ अबैय छथिन। किछ- किछ ठण्डा करे पेटमे तय दुआरे खाउ इ सभ स पेटमे ठंडा करत। बुझलियै त अनैय छथि।
फुला शरीरमे त एनहितो गर्मी ज्यादा लगै छैय। की करबै सभटा छथिन
तते गर्मी छैय जे अय स लगैत रहैया हरदम जेना मोन केना दन करैत रहैया। धैर ओ आइब गेल अछि मझली बेटी ओ बच्चा छैय छैय त कनी इम्हर से इम्हर करै छैय त बड़ बढ़ियाँ नीक लगैये। आ चइल जेतै त कहबो करै छैय आ चइल जैत त बच्चा चइल जैत त फेर नीक नै लागत, हम कहलियै हँ तहन नीक त नै लागत।
बच्चाके आ बूढ़ के घरके बाते किछ अलग होइ छैय एकटा बच्चा रहत ओ ओकर रोनक अलग रहत एकटा बूढ़ रहत तकर रोनक अलग रहत।
हँ त सेह छैय ने त एखन बच्चा छैय त अय घरसे अय घर, अय घर से अय घर करय छैय। त अपन चुलबुल -चुलबुल त नीक लगै छैय।
कए साल के बौआ छैन से
कहाँ एखन तऽ साले लगलै यैं, साल पुइर कऽ दोसर चालू छै।
अच्छा हँ तहन त अखन, चलै छथिन बौआ की नहि चलै छथिन।
हँ डेगा डेगी दै छै, आब डेगा डेगी चलै छ आ बाबा ओ ओतऽ सँ बार-बार फोन करै छै, जे हमरा पोती के जल्दी लऽ कऽ आउ हमरा पोती के जल्दी लऽ के आउ, त हमर बेटी कहै छै जे काजे एलहु हैं स से हमरा भऽ जेतय तहन ने जैब बाबूजी, नहि भेला त हम एखन कोना आबि जाउ, कनि हमरा तऽ महिनो दिन माँके कऽ दै छियै, तकर बादमे हम आबि जायब।
दादी आ बाबा सबके बाते किछ अलग होइ छै, जे कतबो किछ रहै त पोता, पोती लग मे रहै, ई रिश्ते एकटा अलग होइ छै।
एकटा हमर छोटका भाइजी छथिन, ओ अबै छथिन तऽ ओ हमरा होइ त रहै छै नातिन के जे बाबा अइ तऽ ओ बाब हुनका लगसँ हटैत नहि रहै छै।
अच्छा
हँ पकड़ि लै छैन तेना कऽ, जे मैयो तहन कहथ तय आ हमरा लगमे, तऽ कहत नहि-नहि-नहि।
किछो मिलैत हेतनि हुनका बाबा सँ।
सब कहै छै जे, ओहने पातर-छितर हमर ससुर छथिन।
अच्छा अहाँके बौआ कहै छथिन।
हँ हमर बेटी कहै छै, जे ओहने पातर-छितर छोटके मामा जेना छथिन।
अच्छा तहि दुआरे, तऽ हुनका लग खूब जाइ छथिन नहि।
हँ छोड़ैत नहि रहै छनि तऽ, अबैत छथिन त छोड़ैत नहि रहै छनि। किया तऽ आइ ब्राह्मण भोजनमे हुनके नोत देने छलियनि हैं, हमर छोटकी बेटी केने छलैया तऽ।
अच्छा तऽ कीसब खुएलखिन बच्चाके, ब्राह्मणके कीसब खुएलखिन बौआ।
हमरा तऽ नहि कैल होइए, ओ बच्चा त सहल छलै, मझिली बच्चाकेँ भोरे-भोरे बच्चा छो छोड़ै नहि छलैयैं। गेलै जे कऽ लेब भा हँ। कहलकै कऽ लेब भाते, दाल सब सबटा। बना लेब, तर बच्चा नहि बड्ड कोन लग लै। तऽ कहलियै बौआगे नहि होइ छौ, तऽ चूड़े दही कऽ ले।
हँ तऽ ओ चूड़ा दही तऽ मिथिला के लेल एकदम प्रसिद्ध खाना छथिन।